हलो, जय झूलेलाल भईया।
जय झूलेलाल दीदी, जय झूलेलाल, ठीक आहियो?
हा भैया ठीक आया। तव्हां ॿुधायो?
मां मां बि बढ़िया आहियां सभ हिकदम। तव्हांजे घर में ठीक आहिन सभ?
सभ ठीक आहिनि। कम धंधो ठीक आ?
बढ़िया बढ़िया। तव्हां ॿुधायो तव्हांजे हिते सभ ठीक आहिन?
सब सब सब ठीक आहेन।
ॾाढे समय खां पो फोन लॻी आहे तव्हां वट।
अच्छा न मौसम बि ख़राब थो हले भईया ॾाढी हवा पई हले हाणे बारिश पई थे ॾाढी तेज। हा मंझन खां ॾाढी तेज हवा पी हले।
हा हा हिक दफ़ो फोन लॻाई हुई त छाहे कंहिंखे कंहिंखे फोन लॻाए त कोई कंहिं महिल नथो खणे त हिन करे मां मैसेज करे मां चम।
न न ज़रूरी आ मां ॾाढी देर ताईं वेट कयो हुयो पर कंहिंजी फोन अच अच‌ई न पई त मैने चयो अ भई के
हा हाणे चालू थी। हाणे मां हिकिड़े ॿिए सां बि ॻाल्हायो हुन वटि बि फ़ोन लगॻी वई।
नेटवर्क इश्यू बि त, थेयन न प्या, विच में, तॾएं‌। हा।
हा हा ॿ्यो ॿुधायो, मंझंन जी रोटी पाणी थी वई तहांजी?
मंझंन जी रोटी पाणी थी वई, हाणे शाम जी चांयं। ॿ्यो छा वरी पो मार्केट जो कम। हा, कुछ न - कुछ लॻो प्यो हूंदो आ, हा।
कि हूअ मतलब व्हाट्सएप में, त तां तां बि कोई, मलब, केड़ी फील्ड में कोई कम कंदा आयो छा?
हा, मां हिक फील्ड में आयां।
अच्छा, केड़ी फील्ड में आयो तां?
मां एफिलेट मार्केटिंग, ए आई, डिजिटल वर्क आ। हा, ए आई, डिजिटल वर्क आ, हा।
अच्छा
हा।
हम्म, मुखे ईंय लॻो, ताए कोट वोट पातल ओ, मुखे लॻो तां शायद वकील, वकील आयो। हे ईंअ, ईंअ, डीपी में तांजों ईंअ इ आ न? हा, उओ ई मां पेंजी मिसेज खे बी ॾेखार्योमान, पो चम कि इनन सां ॻालाएजो, ईअं लॻे थो, भाई, कोई वकील वकील आ।
न मां वकील नांयां, बाक़ी इहो आए कि मां, सोशल वर्क कंदी आया।
अच्छा अच्छा, त मलब अच्छा, त इहो तां, रीवा में आयो न, हीयं त, ह न?
हा हा, मां रीवा में ई आयां न, रीवा मां, घर मां ई, कंदी आयां, वर्क फ्रोम होम।
अच्छा, वर्क फ्रोम होम, त हुन में तां छा कयो?
इन में मुखे कॉलिंग ते ॻलाएणो हूंदो आ, ओं कस्टमरन खे, ओं मीटिंग जॉइन कराइणी हूंदी आ, वर्क क जे बारे में इन पमिशन ॾेणी हूंदी आ, ओं कंपनी में जॉइनिंग कराएणी हूंदी आ, हुनजी मुखे कमीशन मिलंदी आ, सत्तर खां पंजत्तर परसेंट
अच्छा त हिन में कोई क्वालिफिकेशन वग़ैरा कुछ, पढ़ाई वढ़ाई
कु, कुछ बि न, कुछ बि, कुछ बि न बाक़ी हा, जॉइनिंग फीस लॻंदी आ ईनमें
अच्छा, कोई बि ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन करण वारो माणू, करे सघे तो?
सभ था करे सघन, जेके नाइंथ, टेंथ वारा बि इन न, उहे भी था करे सघन, इन में कंपलसरी नाए कि भइ ग्रेजुएशन वारो हुजे या फाइनल या बी काॅम, इयो कुछ बि नाहे। हा, ॾाढो सुठो वर्क आहे, अगर कोई जेके हाणे, जेके बिजनिस करन ता न, अगर बिजनस वारा, अगर ए आई ओं डिजटल वर्क नथा करन न, त अचण वारे समय में हे बिज़नस न हलंनदा, अचण वारे समय में, ए आई डिजिटल वर्क ही हलंदो।
मलब, ए आई डिजिटल वर्क जेकी असांजी एडवरटाइज़मेंट थींदी आ, उन टाइप जो था चओ तां?
हा, जीअं फेसबुक, हा उन ताहेंजो जीअं फेसबुक ते आ, तां पांजी एड ता हलाए सघो, केन एड्स जेकी कॾे तां ॿे केंजों एड ता हलाए सघो, त हुनमें, नंढे स नंढे ॾह सेकेंड जे वीडियो ते न, पंज सत त सौ रुपया मिलंदा तव, ठीक आ, ऐं एड टींग कीअं कबी आ, केंजे मार्केटिंग कीअं कबी आ केन कंहिंखे अगर जॉब ते वञिणो आ, वॾी वॾी कंपनी में इंटरव्यू ॾियण त उनखे नॉलेज कान्हे की इंटरव्यू कीअं ॾियणो आ
समझी वयुम, जी।
इनटरव्यू, त उनजे लाइ पूरो उनखे न अं तैयार करण सेखारिंदों आ की भाई, उन, मतलब पूरो ए आ ई डिजटल इसटाग्राम ते वर्क कीअं करणो आ असांजो इस इंटाग्राम पेज मोनीजटाइज कीअं करणो आ, उओ सभ सेखारिंदो आ।
अच्छा, सुठी ॻाल्ह आ, त हिन में जॉइनिंग फीस वग़ैरह, घणी लॻे?
हिन में छह हज़ारन खां जॉइनिंग फीस स्टार्ट आ।
अच्छा
हा, भाई जेतिरो सुठो, हा जेतिरो सुठो जीअं पैक पेकेज हुंदो आ न वठबो आ ओतिरी सुठी कमीशन मिलंदी आ त मां यारहें हज़ारें वारो पैकेज वरितो त कंपनी में ऑफ़ पर आयो त छह हज़ार में वरितो हुयो त मांजो ओतिरो निकिरी वयो आ हा।
त मतलब तव्हांखे बि कंहिं मतलब कंहिंजी त ईहा एप ॾिठी हूंदी? उन्हें थ्रू तवां हुनजो पैकेज वरितो हूंदो पो तहां उहो सिखी करे अऊं उन्हें कम में लॻा हूंदा हिकड़ी आकांक्षा हिकिड़ी आकांक्षा धनवानी करके अथव हुनजो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम ते वॉट्सप ते पेज आहे उहो बि इहो ही कम कंदी आ डिजिटल एंटरप्रन्यर आ।
अच्छा
उहा बि कोर्स ॾींदी आहे मतलब मतिलबु माण्हुनि खे इह जीअं तव्हां ॿुधायो था न सेम उअंई। उस भी हुनया बि ईएं पेकेज तस कि भाई ॿारहें हज़ार ॾहें हज़ार जो पैकेज मतलब उनमे लर्निंग कराईंदा आहिनि सेखारींदा आहिनि हुनन खां पो उनखे हुनजे आधार ते कम मिलंदो आ।
हा हा असांजे हिते न असांजे हिते लर्निंग बि आ अर्निंग बि आ। मतलब जे भाई लर्निंग तुरंत थोड़े ई न सिखंदो हुनखे त टाइम लॻंदो न। त जीअं असां लर्निंग हिते सिखण लाइ ॾेई छॾींदा आहियूं। की तव्हांखे जॾहिं मिलेव टाइम त तवां सिखी था सघो अऊं अर्निंग कीअं कबी आहे असां हुनन ते फोकस ज़रूर कराईंदा आहियूं की भाई हर कंहिंखे पैसनि जी नीड आहे हर के के भाई छोतो माण्हू साइड इनकम ॻोल्हे। हुनखे पैसनि जी नीड आहे न पंद्रहें हज़ारे में अॼु समय में कुछ नथो थिए पयो कुछ बि न त जेको त जंहिंखे ज़रूरत आहे त असां पहिरों हुनखे न लर्निंग ते फोकस कराईंदा अहियूं छह ॾींहंनि जी ट्रेनिंग ॾियाराईंदा‌ आयु। छहनि ॾींहनि जी ट्रेनिंग खां पो हुनखे कॉलिंग ते वठी ईंदा आहियूं, कॉलिंग सेखारींदा आहियूं उ उह पो रफ कॉलिंग ॾींदायु, उहा कॉल कंदा आहिनि, उनजी कॉल ॿुधंदा आहियूं जियं जेके मा मासां कस्टमर जुड़े त मां कॉल ॿुधंदी आहियां, उनजी कॉल कीअं मिस्टेक आ छा करणो उहो सॼो गाइड कंदी आहियां उन खां पो आ न हा त उन खां पो अगर हुनजी कॉल कीअं परफेक्ट वञे उन ते कम कराईंदीअं उन जी बस सभ सतनि अठनि ॾींहंनि जो उते उनजो कम कंपलीट थीे वींदो आ पो हुनखे चवंदी आहियां डाटा वठि ऐं तूं कम कर।
हम्म समझ सही बढ़िया आहे, जीअं कस्टमर केयर वारा असांखे फोन कंदा आहिन जीअं कोई एस बी वारे फोन कई।
हा -हा -हा ईअ इन टाइप जो आ हा कॉलिंग में हा।
अकेलो सभु शयूं ॿुधाईंदा आहिनि प्रोडक्ट ॿुधाईंदा आहिनि ह्म।
अ मतलब उनखें न - - पूरो कॉ मतलब कॉल ते हेॾी भई हेॾो टाइम न हूंदो आहे कि कस्टमर खे- - पूरो कॉल ते डिटेल ॾे पूरो न हुनखे- - पतो आ साम्हूं वारे खे कि मां कें पेज ते अप्लाए कयो आ? हुनखे पतो नीड छा आहे त असांखे हुनखां। याने पूरी डिटेल ॾियण जी ज़रूरत ई न हूंदी आ उन जी नीड असांखे ऐं एम्- - पतो करण हूंदीअ आहे की उहो- - वर्क साइड इनकम करण थो चाहे त हुनखे छो ज़रूरत तस। छा कारण आहे हुनजो बस उहो पतो कहड़णो हूंदो आ। हुनजी टाइमिंग पतो करणी हूंदी आहे हुनखे पो बस मीटिंग लिंक ॾियणी हूंदी आहे मीटिंग में इंवाइट- - न हूंदो आ अगर हुनखे वर्क- - करणो आहे इहो वर्क ॿाहर सत्तर अस्सी हज़ार जो मिलेस हिते पंद्रहं मतलब- - तीन हज़ार खां स्टार्ट आ, पंद्रहां हज़ार ताईं, हुनखे कंहडी़ कैटेगरीअ जो वर्क? खपे, केड़ो वर्क करे सघे थो पो हुन ते जॉइनिंग करे थो सघे, बस उहो जॉइन कंदो अऊं मूंखे कमीशन मिली वेंदी। ईअं, हा- - अएं हिक -हिक ॾींहं में अगर माण्हू कमाइण चाहे त हिन में पंद्रहां- पंद्रहां हज़ार ताईं बि पर डे ॾींहं में। कमांए ता सघन पया।
अच्छा।
हा कमाए तो मां बि त कमायो आ। हाणे विच में विच में छा मुंहिंजो ॾाढो व्हाट्सअप बंद तो थी वञे त मां कुछ वर्क नथी करे पायां मुंहिंजो ॿ ट्रे भेरा वाट्सअप बेन बेन थी वियो आ मतलब काफ़ी समय खां ई ॾाढी पो परेशानी त समझ में न थो अचे पयो। ईअं कोई रिपोर्ट बि कंदो हूंदो न जीअं असां मुंहिंजो कम आ की कॉलिंग क्यां ती त कोई मुंहिंजो अगर नंबर हाणे वॉट्सअप जा रूल चेंज थी विया अगर कोई मुंहिंजो अगर वॉट्स‌अप नंबर सेव नथो करे ऐं उनखे मां मैसेज करे थी छॾयां अगर हुन कुछ मूंखां पुछयईं हाणे मूंखे त रिप्लाइ करणों न, त हुन न सेव कयो आ। त बस मां मैसेज कयो मुंहिंजो व्हाट्स‌अप बेन। हा, इह ॾाढी समय खां प्रॉब्लम हले ती त हुनजे करे मुंहिंजो हाणे वर्क डिस्टर्ब थी वियो आ।
अच्छा वरी तां जॾि या त ॿे नंबर सां कयो इंञ सभ तां
मां ज मां क-कयो आ ॿे नंबर सां बि त कस्टमर न इतर पितर थी वेंदा आहिनि ॿे नंबर सां कर त।
सही ॻालह आ।
अऊं फ्रॉड लॻंदो आ। छो छोकी हिक नंबर ता कई कॉल वरी मां ॿे नंबर ते वाट्स‌अप ते हुनखे मां अ, चवां त हुनखे मां सम्झाइण जी बि केतरीयू कोशिश कंदम साम्हूं वारो ॾाढो रेयर ई सम्झंदो। चवंदो फ्रॉड त नथो थिए हिक नंबर खां मूंखे ॿे नंबर ताईं छो, वठी वयो साम्हूं वारो। इन करे। त हा त दि कत थींदी आ। नयां कॉल करे था सघूं नए वारे खे थोड़ी न पतो नए वारे खे त मां हिन ई नंबर सां कॉल कई आ त इन्हई व्हाट्सअप ते वठी ईंदम ईंयें।
मां त, डिस्टर्ब
पुराणों कोई कस्टमर डिस्टर्ब तो थी वंञेंन इन्ह करे। हम्म
ताहंजो कोई मतलबु, समय बधल नथव कम जो हन जेंहिमल बि अचु।
हिन में समय जो कान्हे बाउंडेशन हिन में इह्यो आहे की मत सुबुह खां ॾहें बजे खां वठी करे शाम जो पांच बजे ताईं, इन्ह विच में न तहां कॾहिं बि कॉल करे ता सघो।
अच्छा। ॿढ़िया तव लिखंण। ॿियो तहांजे परिवार वग़ैरह, जी जी अचेती आवाज़?
हा हा हा अचे ती विच में न पई अचे
हा तहांजे परिवार व घर में केर केर तव?
मांजे परिवार में मुंजो हसबैंड ॿ ॿार अ मां। चार ॼणां आहियंउं हा। उहे जॉब कंदा इनि। मतलब की पांजे सौट्र भा सां हायर कंपनीअ जी एजेंसी तनि त हुननि सां मिली करे कमु कंदा इनि। उन्हनि ज्यू मार्केटिंग कंदा इनि, हा।
अच्छा अच्छा, छा एजेंसी ईयें मतलबु केंहिं कंपनी जी हुंदी, कंदा हिनि सुठी गाल्हि आ उह बि
अ हा हा
बढिया ए न अॼुकल्ह सही आ सभिनि खे कमु करणु खपे जेको जेतिरो माण्हूं करे सघे।
अॼु जे समय में न हिकु ॼंणों नत्थो कमाए सघे छोकी ऐं मंहिगाई बि थी वई या असांज्यूं ज़रूतियूं बि ॾाढियुं कुशि थी वयूं आहिनि त असांखे न सेविंग त उहा हाणे कोई रूल ई न रह्यो की सेविंग करे सघे कोई बाक़ी जॉब वारो त भई रेंट भरींदो, ॿारनि ज्यूं फीस भरींदो, घर हलाईंदो हिनमें ई पूरो थी वेंदो। अंउं पंद्रहां बीस हज़ार जे अॼु समय में कुछु बि नथो थिए ॾाढो माण्हूं परेशान आ
न ॾिठो त जी तहां सही ता चओ एतिरे में कुछु न थी सघंदो, अचण वारे समय में त अंञां दिक्क़त थींदन पो
हा। त इन्हे करे ॿ ॼणां इनि त ॿ ॼणंनि खे कमाइणा तॾहिं ॿारनि जी परवरिश थी सघंदी अगरि न त पो नत्थी थी पाईंदी दिक़त थी वेंदी वरी। इन्ह करे इन्ह करे न उन्हनि खे अ ॿिनि ॼणनि खे कमाइण जी ज़रूरत आ भली उहा लेडीस आ न घर नथी वंञीं सघ ॿाहिरि नथी वंञीं सघे पर वर्कफ्रोम होम त उह कंदी कंदी
अॼुकल्ह असांज्यूं लेडिसियूं आहिनि करनि तियूं पयूं कोई फ्री मुश रेयरी तियूं मिलनि पर कुछु न कुछु घर मां वर्क फ्राम होम कनि तियूं पयूं।
बिल्कुलु जेको पढ़ियल लिखियल आ उहो मोबाइल हलाएण ॼाणे उहे न प्रकार जा कम करनि ता न त ॿे कम माण्हूं करनि ई ता।
करनि ई था छोकी अॼ अॼु जे समय में कोई वेहण हा, खाली पसंद नथो करे। अऊं पोय अॼु कंखे समय बि कान्हे की भाई कोई फालतू वेहे कंहिंसां वञी करे हाल -हाल डोरे न उहो समय हाणे रहियो ई कान्हे पहिरियों जे मोबाइल ई न हूंदी हुयूं सभु कोई शाम थींदी हुई कुर्सी विछाए करे ॿाहिर वेई रहंदियूं हुयूं। हा, ॿार ॿाहिरि खेॾंदा हाणे उहो समय न रहियो आहे। ऐं समय ऊअं आहे बि कान हे एॾो समय ॾाढो ख़राब आ। हा -हा।
फोन हाणे कटजी वेंदो ॿारहें मिंट में ठीक आह। वरी फुर्सत लॻाईंदी मांव कंही महिल।
हा, ठीक आहे। भैया ठीक आहे। जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।